हेलो
हेलो
हलो हँं की हाल चाल
ठीक अइ अपन
ठीक छै हमरो ठीक ठाक छै आइ तऽ भोर से एकदम काजे में लागल छी पूरे
हँ कह कि ब साफ
ह याद हँ बहुत ज्यादा आर खेनाइ पिनाइ भ‌ए गेलौ
हँ खाना पीना भ गेलय अखने कनी देर पहिले दस पन्द्रह मिनट पहिले भेलैए
अच्छ अच्छ हमरो तुरते भेला
हँ फेर बिीछ बरसो तरसो आ भी गेल छलै ने
ह हे लेकिन नीक भेलै यार
हँ नीक भेलै गर्मियो बढ़ छलै कनि मोटरो चलतै
कनी मोटर चलते हँ हमरो सबके सैहै हाल छै पता दस बजे तक चलतौ मोटर आ ओहिके बाद बन्द ह
हमरो सभके दसे बज तक चलय छै ओहिके बाद बन्द
तऽ हमसभ की करय छियै से बुझलिहि एके बेर एक बेर आयल छलैया ओ एकटा चीज बिकायला पर काटाक ड्राम जकाँ ओ ड्राम के खरीदल ओ ड्राम जे छै अठारह अठारह बाल्टीिन ओहिमे पानि अटे छै तऽ ओ पूरे भर के राखि लेलहुँ बाथरूम में आ ब बाल्टी सब रहल चार पांच टा से भरि के राख लेलहुं ओहिके बाद भरि दिन चलैत रहू
ल तीस में मतलब दस पन्द्रहटा बाल्टी छय कुल मिलाकर तयो लगभग लगभग ढाई सौ लीटर पानि मँंगेबै तऽ आधा लीटर क पूरा हमरामे भराइ छलै नह न ढाइ स लिटर पूरा में सबटा मे मोटर चलेलों सब चीज मे भोरे देलों हम अपने भोरे भोरे सगे नहा ललो
हर बेर गर्मी मे ई भयंकर हाल भ‌ए जाइ छै खराब
करत तऽ बहुत छै छै आओर पिछिला बेर तऽ हालते
पिछिला बेर की हाल छलै है एहि बेर कनी नीक हाल छै तैयौ एहि बेर तयो ठीक छै
सब जून जूनेमे अठ्ठाइस उनतीस तारीखसँ बरसात हम अथी भऽ गेल छलै मोटर बन्द हमर सब
हँ पिछला साल बहुत बुरा हाल छलैय
हँ हमस तऽ अपन गाड़ी से मगबियै पानि नेर दू दिन पर पानि पड़ि जाइ छै ने कनि नओ दस बजे तक मोटर
त एकको ठीक रहै छै आ एखन लाइनो बड कटे छै
लाइन आ लाइन कटतो टा नहि छै भोल्टेजो नहि रहै छै
नहि रहै छै
आइ भोरमे एकोरति भोलटेज नहि छलैया बड परेशानी भेल पानि भर‌ए में
हमरो सबके सह भेल है आइ मोटर कहाँ चल रहेै बहुत कम चललै सब एक एक बाल्टीिन से नहल गा तेहन चलै सिचुएशन
वहँ तऽ हमसभ उएह भरल यै आ ओहै अपन काज जेकरा जेना कर के तेना क हेल छलियै
ह दिक्कत छै पाइन के
बहुत ऊपरसँ गर्मी हेते ऊपर लाइन सबसँ बेकार छै
सही बात कहय छथिन्ह
लइन पर देबे ने करै छै लाइन आ दय छै तऽ वोल्टेजे नहि रख दू दिन ठीक से रहल की तेसर दिन खराब
ह कम केत हालत खराब छै आत ओ होे कोराति पानि नहि यै जेहो भरी के रखने रहे छलौं हैं आइ पूरा नीचट एकदम साफ
जा नहि हमर तऽ भरल छै दस बाल्टी लए हो हतै घरल लेकिन कॉल पर छलियै पानि पड़लै सभ पानि गन्दा हो गेलै
जा
ओ देवाल के बगल बगल में धेयल रहे छै ने तो ओ गंगा गंगा मे
अच्छा अच्छा गन्दा भऽ गेलेे ह
बाथरूम जायमे बर्तन धोमे कनि यूज हेतै
हँ ओ मे यूज भ छै ओहो कमटा के बात नहि छै ओहो मे
हँ ओ तऽ जरूरत तऽ रहतै छै
हमरा सब के की होइय बुझलियै हमरा सबके मानि लिय पानि नहि रहलो त हमरा सब के कोल चला के बर्तन धोए मे हालत ख टंकी न लागल छै लगते लेकिन आब
लगेनाइ जरूरी छै जहन मोटर हमरा सब के तऽ घर के ओ व्यवस्था न छै ताहि दुआरे नहि लागल छै
कहखिन हेँ बुझलियै पापा कहलखिन हेँ जे शिक्षा के जे पाइ भेटते ने ग्रेजुएशन वालला तऽ ओकर टंकीए लगा देबै यादो रहत
हँ हँ व‌एह ठल लगतय बहुत सुन्दर हँ
त कहलियै ठीक तऽ ओकरे इन्तजार पापा हमर क रहल छथिन ओकर पाई लटकल छै दू साल से एत एलै ये ने
अच्छा ओकर एले है नहि हमर सबसँ बड़ सुन्दरसँ पैसा आबि गेल छलै
हमरो ठीक आए है एक साल के बाद हमर आ हमर बी एड मे सेकेंड ईयर के पेमेंट दै मे हमरा वएह काज आयल तऽ हमरो टाइम पर आब गेल एकर पता नहि लटकल छै
तेइसे में आबि गेल है तेइस के मार्च मे
तऽ तोहर कथीवला रहौ पच्चीस हजार कि पचास हजार छलौ‌एहा
पचास हजार ह ग्रेजुएशन तऽ सबके पचासे भेटै छै ने
नहि ओ छलै ने पहिने वाला तऽ हमरा भेल पता तोहर हमर एक साल से ऐसा नाराज हो ने
हँ हमरा अठारह एकैस सेशन छलै
अच्छा अठारह एकैस तऽ हमरो उन्नैस बाइस हय हँ तऽ बस एक साल
ह हमर से एक साल पहिले ओ पचास हजार भेटल छलै
अच्छा एक साल पहिले वला के ह आब तऽ आ तऽ टूवेलथ मे कऽ देने छै पचीस हजार
ट्वेलथमे फर्स्टडिवजन बलाके
हँ नहि पता पचीस हजार ओएहमे कने छियै ने पेन व‌एह में साइठटा नया अपना सबके भेटल रहै दस हजार लेकिन आब जेना ग्रेजुएशनमे पचास हजार कऽ देलकैया तहिना ओहिमे बढ़ेलकै या ट्वेल्थो मे सहि केलकय या
हम ट्वेल्थ मे रहियौ ओहिसँ पहिले बेर वला तक मे की रहे तऽ पच्चीस हजार भेटैत छलै फर्स्ट डिवीजन करू तऽ पचीस हजार रुपआ मिलत
अच्छा से छलै
हँ लेकिन हमरा बेर से नहि केलकय हमरा बेर मे की कऽ देलकय तऽ ओ सुकन्या योजना के तहत सभ हर लड़की के थर्डो डिवीजन से पास केलकै रहऽ दस हजार
तऽ दस हजार छलैए हँ ओ छलै
कि की कह छै पचीस हजार नहि देलक फर्स्ट डिवीजन केबो केलहुँ तैयो
तैयो लेकिन बहुत अपन देलक
हँ तऽ देलक मैट्रिकोमे दस हजार रुपआ भेटल रहै इंटरो मे दस हजार रुपआ भेटल आ ग्रजुएशन तऽ पचास हजार भेटबे केल ग्रुएशन
हमरो एहिमे भेटा हमरो तीनू मे भेल श शिक्षोक के शिक्षा पर त एगो कनि डाउट रहे छले कि मे फर्स्ट करत कि नहि करत
नहि ग्रेजुएशनमे फर्स्टमे इयो करै छै तैयो अबै छै पैसा
नहि एहिमे ओहिमे अबै छलैए ने टेन्थ आओर ट्वेल्थमे शायद फर्स्ट पर भेटैत छै एना किछु रहै
अहोमे भेटे छै आब सब थर्डो डिवीजन के अगर सुकन्या योजना बाद मिलै छै तहन पूरा मिलै छै हाँ आ हाँ दशमीमे भेटै छै तोरा अथी फर्स्टविजन
अच्छा ओहिमे फर्स्ट पर भेटैय छै तऽ ओकरो सब नहि भेटलैए खाली वएह ग्रेजुएशन के लटकल छै ओकर
हाँ बौआ के फॉर्म भरबेने रहियै
अच्छा
त ओकरा पास फोन छलै लेकिन कहलकेै कनि शौक
अच्छा आवाज ठीक से नहि आबि रहल छौ एकदम क्लियर आवाज नहि आबै छौ
पता न कियाऽ पंखा चलय लगलै आगू मे
तै दुआारे लगै या घर्र -घर्र जेना करै छै
हाँ ओहि दुआरे
आइ हम की केलियै बुझलहीं जे-जे- जेना लोक कटहरके कोफ्ता बनबै छै तऽ कटहर के कोफ्ता हम जदातर बनाबै छियै नीक बनय छै सब के बड्ड नीक लागै छै तऽ हम आइ की केलियै ने आइ घरमे किछ आइ नहि किछ तरकारी नहि छलै या घरमे हम की केलियै तऽ आलूके उसैनलहूँ उसैन कऽ ओकरा हम कोपता जंका बनादेलीयै ठीक छै एकदम नया सोचलियै की चल किछ काएल जाय आलूके फेर केलियै लेकिन पता छो जे तखन ओकरा झोर देलियै न तऽ पूरे ओ टूटि गेलै
हाँ डायरेक्ट आलू कऽ देने छलहीं न
ताहि दुआरे डायरेक्ट आलू और बेसन बेसन मिला कऽ नहि नहि से केलियै वएह दऽ कऽ तैयो नहि भेलै तैयो तैयो टुटि गेलै अथि जंका भऽ गेलै तऽ कहलियै जो रेसिपी भऽ गेल खराब हूँ लेकिन सब
होइ छै एखन ओहन उ
ऐंह अरे खेनाय बनबै मे बड़ मन लागै या हमरा बुझलहीं
अच्छा
आराम से खेनाय बनाउ अच्छा लेकिन बस खेनाय आओर मतलब एक्स्ट्रा काज जेते हेतो सबटा सीख- जेना बर्तन मजनाइ वगैरह वगैरह ओ सब अपन शिक्षा समाहरलक तऽ बना लेब हाँ लेकिन हमरा नीक लागैया बना बना कऽ नीक नीक अलग अलग रेसिपी कनि ट्राई करू तऽ ओ हमरा नीक लागैया
कोनो कोनो मन करैया कोनो कोनो अलग
हमरा लागैया हाँ नीक लागै छै
हाँ से चीज केलहूँ कहियो काल
ई बात तऽ होइ छै आइ काल्हि पर आइ काल्हि हम सिलाई सेहो कर रहल छी सीखबे छो मम्मी के हम एखन तकमे तऽ छऽ सातटा ब्लाउज सी देलियै या अइ छुट्टीमे तीन महना जे केलियै ओ से ओकरा श्वेता से रहियै कनी मनी बेसी दिन ओहो कहाँ केलियै पेंट हाँ ओ हमरा तैएह सँ आबैत रहाए जहिया टेंथ मे ओकरा लगमे गेल रहियै हम एक्जाम दऽ कऽ
हँ
त लेकिन पता छौ एते दिन किछ नहि केलियै मशीन तऽ लेलियै ट्वेल्थे में पापा खड़ी ब मशीन तऽ लेलियए ओहे मे ट्वेलथ मे
अच्छा
ओहिके बाद हम लेकिन सिबै छियै
खास छै से कतौ छ
कथी कहली
हमहूँ अपन बेकसूर छी हाथसँ
आज सिलिये अरे वाह बहुत नीक इ तऽ हू सूट हम सूट हम सीने छियै शिक्षाके शिक्षका पहिरते भाय हम अपन सूटामे अपनाने पै
नहि ए तऽ ओ सूट छलैए हम सोचलियै नहि पहिरे हमरा भेटल छलै हम तऽ सिआल पहिरबे नहि करै छियै
हू
गेललै आ कॉलेज लओततऽ
त तऽ स ला ओ हँ
हँ सब पाँच सए केआ ले छै पाँंच सएुआ हमराटे होतौमे
सही बात ह बहुत महग छै ए सिलाय वला मे
तीन स साढ़े जीन स तोै
हँ
खराबे करत ओहो तऽ अपने खराब कऽ केऽ देखी हँ हम सैचलियै अपने किया नहि खराब कऽ देखिय वो भी खे होी क त कि देबऽ क तऽ हमरा नहि आबैया मम्मी कहल मम्मी काि देबऽ तमनी खलके कटे नहि पहि कल ब् छै
अच्छा
तऽ काटि देलकै बटाबके हम सीहुँ तऽ सिलहुँ तऽ ठीक भऽ गेल सिया गेल
एक नंबर तहन तऽ साहब जी मशीन पर नहि होते टाइम लो हाथसँ के ली तें तो बा टाइम लागलै त मशीन पर तऽ खर खर खरर से बात होइ छै हँ बहुत के नहि मन लगै छै
पास लाइ कोू तीन मोहने सामने भ किछु कर रहतौ ने तऽ हम बुछ नहि देख जे की करै छै सत्रह रटका देखू त
अच्छा शिक्षो के सएह हाल छै तैयो ओकरा कनी मनी सिखेलकै यए बहुत कम
ह नहि हमरा बिलकुल नहि
ओ ई जे रहै ने छुट्टी एखन एतबा दिन छलै ने छुट्टी की कहबै रिजल्ट नहि आबि रहल अछि तऽ बैसले जकाँ छी तऽ कहलियै किछु तऽ करबाक चाही तऽ वएह सिलाई तिलाई मम्मी के रहे साड़ी ताड़ी
मम्मी के लिए पिछला साल लास्ट शिवन्या हम
अच्छा
समय घटने
हँ ओहो समस्या छै ह
ाया का टि देलकै त बोल ओ हम सी देब
हं साया तऽ एकदम सरदर ओ हँ से छलैया
टाइम लागि जाय छै मम्मियो हमर हाथेसँ सीबय छै
अच्छा
च
और कथी हंहं
गोर लागि छि हमो
कि सिलियै या शिक्षा के सलवार सिलियै या दूटा
हँ हमहूँ सूट परमे पेन्ट सिने छलियै
अच्छा ऐंगय तऽ आब कथी कहय छिही आब कथी एतौ कते चीज तऽ अबय छौ
त मम्मी काटि देलकै हमरा कोनो काट थोड़ी आबैया दीदी क
तेयो एक बेर दू बेर करबी त भ जेतौ आराम सँ आर अथी करै छिही कि नहि मि मिथिला पेंटिंग तू बनबै छिही नहि